हेलो
हो गेलै खाना पीना?
आवाजे ने हबै यहाँके।
एहर तऽ आबि रहल छै आवाज।
हेलो नहि य भै आवाज ठीक छी हँ-हँ खाना पीना भऽ गेलै?
भऽ गेलै, भऽ गेलै। अपनन कहियौ? वएह दालि भात आलू परवल के सब्जी।
हमरा मे तऽ आवाजे नहि अबैय अहाँके।
नहि नहि एमहर आवाज अबैय?
देखिना हमरा मोबाइल मे पता नहि की भ गेलै तहन किनको आवाजे नै अबै छैन।
नहि नहि आवाज अबै छै।
और सभ की करै छिय? हमरो सेह लगय ओहि कारण लगय नै आबय य
ह ब्लूटूथ लगा लिय ओहू से अवाज आयत गाँंव मे बारिश भेल ने?
हँ गाँव मे बारिश भेल हय।
पथरो खूब गिरल हन। गाँवमे त पथरो गिरल हं।
हँ पथरो गिरले ह गाँवमे पथर गिरे छै बहुत ज़्यादा। और सभ कहियौ? हँ सभ ठीक छथिन। अहाँ ठीक छी अहाँके धियापुता ठीक अइ?
हँ-हँ
की करै छलै धियापुता सब सुतल कि नहि? नहि जागले। ह अहाँके सङ्गे सभ सुतै छथि? ह
ह
और कहियो? आ और सभ कहियो? सब ठीक छै। अहाँ की करै छी?
हमहूँ एखन की छै से बाहर मे कनि घुमि रहल छी। गाँव के तऽ हवा बुझबै छियै कते सुन्दर हवा चलै छै। ई कार्या ऐप बहुत सुन्दर छै।
हँ बहुत सुन्दर।
आदमी अगर नीक सँ काम करै तऽ बढ़िआँ पाइ मिलै छै ओयमे
हू
कनि ढ्ंग से खाली काम करबाक चाही।
ह
काम
अपन सबके भाषे अजीब छै अपन सबके भाषे एकदम छै ने एकदम मधुर वाला भाषा छै।
हँ नीक छै नीक छै जते भाषा ह मधुर भाषा भेलै न मिथिलाञ्चलके
हं
तब गाँवमे आम ताम फरड़ल है?
हँ आमसभ बहुत फड़ल यऽ एहिबेर कनि कम सम यऽ ओतेक नहि फड़ल यऽ।
लिच्ची यो फड़ल यऽ
हँ लीच्ची छलै फड़ल। गाँंव के मजाये किछो अलग छै।
छोटा काका के फड़लै आम?
हँ। आहाँ सब के नै फड़ल छलाह।
गाँवे मे छथिन अहाँ सबके नय फड़लय।
हँ फड़ल रहे कनी मनी मज्जर भेलै हवा बिहायर चललै ह सब टुईट कऽ गिर गेलै।
हँ हँ हाबे बिहायर सँ बन्द भजाइ छै दिक्कत भ जाइ छै। कते आंधी तूफान गाँव में छै नऽ बहुत ज्यादा। बहुत अच्छा दिक्कत छै और कहियो।
और सब ठीक अछि।
मोन लगैया।
हँ मोन लगै छै मोन लगबय पड़ै छै।
चलु एतै एखन खूब हावा अइ गाँवमे।
बढ़ बढ़िया चलै छै मेन बात छै मौसम ठंडा छै। आओर मिथिला के तऽ भोज सभसँ। प्रसिद्ध भेल आइ तऽ भोजक छलै सत्रह तारीख के एकटा मुड़नो छै।
हँ।
बुझलियै।
चलू तहन खूब भोज खाउ।
हँ मिथिलाञ्चल के तऽ भोज अहाँ हमरा अपना उम्हर सबके प्रसिद्ध छै चूड़ा दही रसगुल्ला चलबे करत।
हँ।
ओहिमे जे सकरौरी भी रहबे करै छै।
आ
अहाँसभ उम्हर नहि भोज भात अछि?
हमरो सबके तऽ भोज भात खूब होइ छै।
ओ।
हमरा सबके किया नहि हेतै।
होबहे के चाही। ओना तऽ अपना सबके मिथिलाञ्चलमे भोज भात के प्रसिद्ध छै मिथिला जहाँ जे कि नहि किछ मिलत लेकिन मि मिथिलांचल मे प्रसिद्ध भोजन छप्पन भोग मिथिलाञ्चले मे खा सकैत छी।
हँ तऽ आओर की आओर कहाँ केओ खाइ छथि अपना सभ सुनके भोज भात।
मिथिलाञ्चल के तऽ बहुत सब प्रसिद्ध अछि।
अपना सभमे लगनोसभ होइ छै तऽ कनि बहुत बढ़िआँ सँ होइ छै।
हूँ।
खूब लगै छै हाँ शादी बियाह लगन के टाइम में मुड़न उपनयन किछ न किछ तऽ गाँवमे होइते रहै छै। कोनो ने कोनो काम तऽ गाँवमे होइते रहै छै गाँवमे तऽ काम लागले रहै छै।
हू।
तए नऽ कहै छी गाँवबला मजा कतहु नहि छै।
हँ से बात तऽ छै गाँव-गाँव भेलै ने। खास कऽ मिथिलाञ्चलमे कोइ भी पर्व त्यौहार किछो भेल छठे भेल सभसँ प्रसिद्ध छै ने मिथिलाञ्चलके?
तहन अहाँ गाँवमे ठाकुरबारीके पूजा के करै छथिन एखन?
हमर सबके पपे करै छथिन।
अच्छा
हमरा सबके तऽ भगवान पर ठकुरबाली ओ त पुराना जमाना के हमर सबके ठकुरबाली छै। बाबा फुग दादा के समयके ओहि समय मे हमस झूला जे देखियए एते सुन्दर अति सुंन्दर झूला होइ छै जे पूछ प्रसिद्ध रहे हमरा सब सबके दरबजा फर भेज दिया।
ओ रशी बला छिला।
हँ राम लक्ष्मण सीताजी सब बनथि ने खूब सुन्दर एक एक बेर आइ तक और सबके बाबा सब झूला करथि।
अच्छा
रामनवमी ओतबे धूमधाम से हमरा सबके दरवजा पर होइ छै।
अच्छा चोली तान त बनआ है जन्माष्टमी हो ज
हँ बहुत सुन्दर से होइ छै जन्माशट्रम।
आओर कहि घरमे सभचीज?
सध अछि छै।
हमरो सबके गाँंव के इहे सब प्रसिद्ध छै आसे पास के सब आदमी छियै तऽ कथी प्रसद्। सुधा।
अहाँसभके सुनैत छियै जे सभसँ नीक तऽ अथ दुर्गा पूजा होइत अछि।
दुर्गा पूजा तऽ बहुत नीक हमरा गाँवके होइयए। फर आब कऽ देखियौ तऽ सही बहुत। बहुत नीक मंदिरे तत गजल के छ ने देखबे त लागल जेहाँ मन्दिर छै एक बेर आब कऽ तऽ देखौ ने। बहुत नीक के बहुत प्रॉब्लम सब हो हम आब कऽ देखियौ कह जा गाव गाँव हमरा सब के आब कहाँ गेल पारक लगे शादी विवाह के बाद गाँंव गेल के पार्क लग।
हू सही।
ह
ओना कतबो छै तऽ मिथिलाञ्चलके कोनो गाँवके त्यौहारसभ प्रसिद्ध रहै छै। ओनो प्रसिद्ध रहै छै अति सुन्दर प्रसिद्ध रहै छै।
हू
ह।
आओर सब कहियौ?
आओर सब ठीक अछि।
के गो बौआ अय?
एकटा बेटा, एकटा बेटी।
वाह चलू बाजी मारि लेलहुँ।
ह।
बड़ा धर पर आयल रही बाजी मारय लेल।
नहि एहन किछु नहि बात छै सब ऊपर वालला के देन छै।
अच्छा तन तऽ बढ़िआँ ह।
तऽ अहाँ सबके मम्मी पापा कतऽ रहै छथि।
मम्मी पप्पा सब, सब गामे मे रहै छथिन, सब गामे मे रहै छथिन।
क कथी के मम्मी पप्पा सब गामे मे रहला खेती। गावेमे रहला खेती बाड़ी केला आओर की करथिन। उहुं करै छथिन। वर््ड कप।
कय भाय बहिन छियै अहाँ सब?
हम दू बहिन एक भाय छियै। अपन कहियौ अहाँ कय भाई बहिन छियै।
दुनू बहिन के शादी भऽ गेल अछि।
हुं दुनू बहिन के शादी गेल अइ हमरा सबके। भाइयों के शादी भ गेलैन।
ओ, कोन गाँव विवाह भेल अछि अहाँ सबके?
हमर सबके तऽ भऽ गेलै मोरू गुरबाज।
अच्छा।
ओते बढ़ियां सासुर नै भेलै लेकिन तैयो
हुं।
चलु ठीकै छै। भऽ गेलै तऽ मिलाजुल कऽ आब बदलै वला चीज तऽ नहि छै।
अहीं सबके गाँव मे ससुराल दिसन ने बागमती नदी छै।
हँ हमरा सबके ससुरालज दिसन बागमती नदी छै। ओतेक बढ़िआँ गांव नहि छै ने हमरसभके लेकिन सा
एंह।
बहुत बढ़िआँ। नहिहर छलए बँ गाँ। बढ़िआँ गाम नहि भेल। एतै मिला जुलाकऽ भऽ गेलै तऽ ठीके छै।
हू हू।
आओर कहियौ अपन।
ओ।
कोनो नया हालचाल।
हँ ठीके अछि।
आओर सब।
तब अहाँ सभ आदमीके पूरा फैमिलीके खाना भऽ गेल।
हँ हमर सबके खाना भऽ गेल झाड़ू बर्तन सब काम भऽ गेल।
तब त आब अहुँ सब सुतिहे जेबै।
हँ सुतहे लए चललहुँ तऽ सोचलहुँ कनि अहांसँ बात क ली।
कनि कार्या पर ध्यान देबै बहुत सुन्दर ऐप अछि। ई एप पर जे अगर मेहनत करबै तऽ बढ़िआं पाइ मिलत।
हं। अरे बहुत आदमी करै छथिन फोने नहि उठबै छथिन, अपन काम भऽ जाइ छनि बस दोसर
नहि नहि उठेता हुनका प्रेम से प्यार से बतियेबनि ने कहबनि ने बतियाउ तऽ अपने उठेता। कोइ बात नहि छै ठीक छै तऽ।
ठीक छै यहाँ राखू बाय गुड नाइट। गुड नइट। िश